हेलो
नमस्कार मित्र
नमस्कार मित्रर कतऽ सबब ठीक छै नऽ
सब ठीक छै
कल हम स्वास्थ्य क्षेत्र महत्त्व पर एक लेख पढ़लियौ आ बुझलियो जे समाजक सबसँ महत्वपूर्ण क्षेत्र सबमे से एक अछि
बिलकुल स्वस्थ जनसंख्या कोनो देशक विकास आधार मानल जाइत अछि
सच कहू तऽ स्वास्थ्य क्षेत्र मुख्य उद्देश्य लोक सब के रोग से बचने आ बेहतर जीवन प्रदान करने होयत अछि
हँ अस्पताल चिकित्सक नर्स आ अन्य स्वास्थ कर्मी एहि कार्यमे महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत छथि
हमरा लगैत अछि जे आधुनिक चिकित्सा विज्ञान मानव जीवनके बहुत सुरक्षित बना देने अछि
बिलकुल बहुत रास एहन रोग सबक उपचार सम्भव गेल अछि जे पहिने जानलेवा मानल जाइत अछि
कहलियए हम पढ़लियै जे टीकाकरण स्वास्थ्य क्षेत्रक सबसे पैघ उपलब्धि सबमे से एक अछि
हँ टीकाकरण मे कारण लाखो लोग गंभीर बीमारी से सुरक्षित सकल अछि
सच कहु तऽ स्वास्थ्य क्षेत्रमे तकनीकन उपयोग योगदान सेहो बहुत महत्वपूर्ण अछि
बिल्कुल आधुनिक मशीन डिजिटल जाँच आ ए आइ आधारित प्रणाली उपचार के अधिक प्रभावी बना रहल अछि
हूंम्म हमरा लागैत अछि जे डॉक्टर बननाइ बहुत जिम्मेदारी कार्य अछि
हँ क्यूंकि उनका प्रतिदिन बहुत रास मरीजक जीवन से जुड़ल महत्वपूर्ण निर्णय लेबाक पड़ैत अछि
कल्हि हम देखलिय जे ग्रामीण क्षेत्र मे स्वास्थ्य सेवा पहुँचनी एक पैघ चुनौती अछि
बिलकुल एहि कारण सरकार आ विभन्न संस्था सब स्वासथ सुविधा विस्तार पर कार्य कर रहल अछि
सच कहू तऽ स्वास्थ्य क्षेत्र केवल रोग रोगक उपचार तक सीमित नहि अछि
हँ ई स्वस्थ शिक्षा पोषण स्वच्छता आ रोग रोकथाम पर सेहो ध्यान दैत अछि
हमरा लगैत अछि जे मानसिक स्वास्थ्य महत्व सेहो बढ़ि रहल अछि
बिल्कुल आब लोग सब मानसिक स्वास्थ्य के शारीरिक स्वास्थ्य जकाँ महत्वपूर्ण मानैय लागल छथिन
कलियम पहिलियू जे स्वास्थ्य क्षेत्रमे शोध कार्य निरन्तर चलैत रहैत अछि
हँ वैज्ञानिक सब नव दवा उपचार पद्धति आ चिकित्सा तकनीकी विकसित करबाक प्रयास करैत छथि
सच कहू तऽ महामारी के समय स्वस्थ्य क्षेत्र महत्व आओर स्पष्ट भय जाइत अछि
बिलकुल एहन समय मे डॉक्टर आ स्वास्थ कर्मी समाजक सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी बनि जाइत अछि
हमरा विश्वास अछि जे भविष्यमे स्वास्थ्य क्षेत्र आओर अधिक विकसित होएत
हँ नव तकनिकी शोध ह बेहतर चिकित्सा व्यवस्था मानव जीवन के अधिक सुरक्षित बनावत
सही कलियै स्वास्थ्य क्षेत्र मानव जीवनक रक्षा रोगक उपचार स्वास्थ्य शिक्षा वैज्ञानिक शोध मानसिक कल्याण आ सामाजक समग्र विकासक एक महत्वपूर्ण आधार अछि जहि बिना कोनो राष्ट्र दीर्घ कालीन प्रगति नहि कय सकैत अछि
कहलियै हम सोचैत छलहुँ जे स्वास्थ्य क्षेत्रक विकास कोनो देशक समग्रह विकासक महत्वपूर्ण संकेत मानल जाइत अछि
बिल्कुल जे नागरिक स्वस्थ रहैत तखन ओ शिक्षा रोजगार आ समाजक विकासमे बेहतर योगदान दए सकैत
सच कहू तऽ स्वास्थ्य सेवा प्रत्येक व्यक्ति लेल एक बुनियादी आवश्यकता अछि
हँ किया कि स्वास्थ शरीर आ स्वस्थ मनक बिना जीवनक गुणवत्ता प्रभावित भए जाइत अछि
हमरा लगैत अछि जे प्राथमिक स्वास्थ सेवा पर विशेष ध्यान देब आवश्यकता ता अछि
बिल्कुल कियाकि प्रारम्भिक स्तर पर बीमारीक पहचान भय जाय तऽ गंभीर समस्या से बचल जा सकैत अछि
काल्हि हम पढ़लू जे पोषण आ स्वास्थ के बीच गहरा सम्बन्ध अछि
हँ सन्तुलित भोजन शरीरके आवश्यक ऊर्जा आ रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करैत अछि
सच कहु तऽ स्वच्छता से स्वास्थ्य क्षेत्र एक महत्वपूर्ण भाग अछि
बिल्कुल स्वच्छ पानी साफ वातवरण आऔर व्यक्तिगत स्वच्छता बहुत रास बीमारी से बचावैत अछि
हमरा लगैत अछि जे स्वास्थ्य शिक्षा पर सेहो अधिक ध्यान देबाक चाही
हँ लोक सब स्वास्थ्य सम्बन्धित सही जानकारी रखत तै बहुत रास रोग स्वतः कम बहि सकैत अछि
कल्हि हम देखलहु जे टेलीमेडिसीनक उपयोग तेजी से बढ़ि रहल अछि
ह बिल्कुल एहि माध्यम से दूर दराजक क्षेत्र में रहनिहार लोक सब सेहो विशेष डॉक्टर से सलाह लैत सकैत छथि
सच कह बहुत महत्वपूर्ण होए द
ह बिल्कुल सही कहलि शोधक माध्यमसँ नवा दवा बेहतर उपचार आ उन्नत चिकित्सा पद्धति विकसित होइ त अछि
हमरा लगैत अछि जे वृद्धि लोग सब स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देबाक आवश्यकता अछि
हँ बिल्कुल बढ़ैत उबरक स्वासथ्य सम्बंधित चुनौती सेहो बढ़ैत अछि
काले जे हम पढ़लहुँ जे नियमित व्यायाम स्वास्थ लेल अत्यन्त लाभदायक अछि
हँ व्यायाम शरीर के सक्रिय रखैत अछि आ बहुत रास बीमारी जोखीम कम करैत अछि
सच कहू तऽ तनाव सेहो आधुनिक जीवनक एक पैघ स्वस्थ्य समस्या बनि गेल अछि
बिल्कुल एहि कारण मानसिक स्वास्थ्य ध्यान आ संन्तुलित जीवन शैली बहुत बढ़ि रहल अछि
हमरा विश्वास अछि जे भविष्यमे स्वास्थ्य क्षेत्र ओरा अधिक उन्नत आ सुबल बनत
हँ विज्ञान तकनीक आ चिकित्सा शोधक सहयोग से स्वास्थ्य सेवा लगातार बेहतर होइत जाय
सही कहलिय स्वास्थ क्षेत्र केवल कतऽ इलाज करबाक व्यवस्था नहि, बल्कि स्वस्थ जीवनशैली आ रोग रोकथाम। पोषण, स्वच्छता आ मानसिक सन्तुलन। वैज्ञानिक शोध आ मानव कल्याणक एहन व्यापक क्षेत्र अछि जाहिमे पर सम्पूर्ण समाजक प्रगति निर्भर करैत अछि।
हँ, काल्हि हम सोचैत छलहुँ जे स्वास्थ्य क्षेत्रमे करयवला लोक सभ समाजक वास्तविक सेवक कयल जा सकैत छथि।
बिल्कुल के डॉक्टर, नर्स आ स्वास्थ्यकर्मी प्रतिदिन लोकसभक जीवन बचएब लेल समर्पित रहैत छथि।
सच कहू तऽ बहुत रास स्वास्थ्यकर्मी कठिन परिस्थिति मे सेहो अपन कर्तव्य निभबैत छथि।
हँ दिनो या राति आपातकालीन स्थितिमे हुनका सदैव तैयार रहबाक पड़ैत अछि।
हमरा लगैत छै स्वास्थ्य क्षेत्रमे धैर्य आ संवेदनशीलता बहुत आवश्यक गुण छै।
बिल्कुल मरीजक शरीरक उपचारक सङ्ग सङ्ग मानसिक साहस बढ़ेनाइ सेहो महत्वपूर्ण होइत अछि।
कल्हि हम पढलोजे आधुनिक अस्पताल मे बहुत रास विशेषज्ञ विवाह होइ त अछी।
हँ हृदय रोग मस्तिष्क रोग। बाल चिकित्सा आ अन्य क्षेत्र लेल अलग अलग विशेषज्ञ उपलब्ध रहैत छथि।
सच कहू तऽ चिकित्सा विज्ञान निरन्तर बदलिकऽ विकसित होइत रहैत अछि।
बिल्कुल नव सोध आ नाव खोजयके कारण उपचारक तरीका लगातार बेहतर बनैत जा रहल अछि
हमरा लगैत अछि। जे स्वास्थ्य क्षेत्रमे प्रशिक्षण बहुत महत्व अछि
हँ, किएक तँ डॉक्टर आ अन्य स्वास्थ्यकर्मी के नवीनतम ज्ञान से अद्यतन रहबाक आवश्यकता होइत अछि।
कहलियौ ने, देखलियौ जे बहुत रास बीमारी जीवनशैलीसँ जुड़ल होइत अछि।
बिल्कुल असन्तुलित भोजन, कम शारीरिक गतिविधि आ तनाव। स्वास्थ्य समस्या बढ़ाबैत अछि।
सच कहू तऽ स्वासथ्य जीवन शैली अपना बनाए बीमारीसँ बचबाक सभसँ प्रभावशाली उपाय छै।
हँ नियमित व्यायाम सन्तुलित आहार अपर्याप्त नीति स्वास्थ्य आधार मानल जाइत अछि।
हमरा लगैत अछि जे बच्चासभक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देबाक चाही।
बिल्कुल स्वस्थ बचपन एक स्वस्थ असफल भविष्य नहि राखैत अछी।
काल्हि हम पहिलुए सोचैत छलहुँ जे सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम समाज लेल बहुत लाभदायक होइत अछि।
हँ जागरूकता अभियान टीकाकरण आ स्वास्थ्य जाँच कार्यक्रम लाखो लोकके सहायता करैत अछि।
स्वास्थ्य क्षेत्रमे निवेश करब देशक भविष्य मे निवेश करब अछि। सम मान छै
बिल्कुल स्वस्थ नागरिक अधिक उत्पादक अधिक शिक्षित आ अधिक समझ होइत अछि।
हमरा विश्वास छै जे भविष्य मे स्वास्थ्य सेवा आओर अधिक सुलभ आ प्रभावी बनत।
हँ, तकनीक, शोध आ बेहतर नीति सभक माध्यमसँ स्वास्थ्य व्यवस्था लगातार मजबूत होइत अछि।
सही कहलियै स्वास्थ्य क्षेत्रमे मानव जीवनक सुरक्षा रोग रोग रोकथाम, चिकित्सा सेवा, मानसिक कल्याण आ स्वास्थ्य शिक्षा। वैज्ञानिक अनुसन्धान आ सामाजिक विकासक इहन आधारसीला छै जहिअँ पर एक समृद्ध आ प्रगतिशील समाजक निर्माण सम्भव होइत अछि।
कहलियै, हम सोचैत छलहुँ जे स्वास्थ्य क्षेत्रक सफलता लेल केवल डॉक्टरसभ पर निर्भर नहि करैत अछि, बल्कि पूरा स्वस्थ्य व्यवस्था पर निर्भर करैत अछि
बिलकुल अस्पताल प्रयोगशाला दवा उद्योग नर्सिंग सेवा आपातकालीन सेवा सब मिलि के एक मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली बनाबै के छै
सच कहू तऽ जे स्वस्थ्य व्यवस्था मजबूत हो देश बहुत राज संकट सब सामना बेहतर ढंग से सकैत अछि
हँ विशेष रूप से महामारी प्राकृतिक आपदा आ अन्य आपातकालीन परिस्थितिमे स्वास्थ्य क्षेत्रक महत्वपूर्ण भूमिका बढ़ि जायत अछि
हमरा लगैत अछि जे स्वास्थ्य क्षेत्र मे समयक बहुत महत्व होइत अछि
बिलकुल बहुत रास स्थिति मे समय पर उपचार भेटनाइ मरीजक जीवन बचा सकैत अछी
काल्हि हम पढ़लु जे रक्तदान समाज लेल एक महत्वपूर्ण सेवा अछि
हँ यूनिट रक्त कइ बेर गंभीर मरीजक जीवन बचाबे मे सहायता करैत अछि
सच कहु तऽ अंगदान सेहो मानवता लेल एक महान कार्य मानल जाइत अछि
बिल्कुल अंगदान माध्यमसँ कतेको व्यक्तिके नव जीवन भेटि सकैत अछि
हमरा लागैत अछि जे स्वास्थ्य क्षेत्र मे जागरूकता अभियानक बहुत महत्व बहुत पैघ अछी
हँ जागरूकता से लोक सब बीमारी कारण लक्षण आ बचावक उपाय समय पर बुझी सकै छथि
कहली हम देखलू जे बहुत रास बीमारी के केवल सावधानी बरतला से रोकल जा सकैत अछि
बिलकुल स्वच्छता टीकाकरण आ स्वस्थ जीवन शैली बहुत रास रोगक जोखिम कम करैत अछि
सच कहूँ तऽ स्वास्थ्य क्षेत्र मे शोध करता सभक योगदान सेहो अत्यंत महत्वपूर्ण अछि
हँ हुनकर शोधक कारण नओ दवा व्यक्ति न उपचार पद्धति विकसित होइत अछि
हमरा लगत अछि जे भविष्य मे व्यक्तिगत चिकित्सा अर्थात पर्सनलाइज मेडिसीन अधिक लोकप्रिय होयत
बिलकुल यही पद्धति मे प्रत्येक व्यक्ति के शारीरिक आवश्यकता अनुसार उपचार देबाक प्रयास कयल जायत
स्वस्थ क्षेत्रमे ए आइ आ रोबोटिक्स उपयोग तेजीसँ बढ़ि रहल अछि
ई तकनीक जाँच सर्जरी आ डेटा विश्लेषण के अधिक सेटिंग बनाबे मे सहायता करैत अछि
सच कहू तऽ स्वस्थ केवल बीमारी नहि होयबाक